यौ हँ
हँ गोर लागै छीयै।
की हाल -चाल खुब खुश रहु मस्त रहु दनदनैत खुब खुश रहू, शोहागबती, पुत्रबती रहु की हाल समा ठीक छि। हेलो।
हूँ।
और कहियौ। की सब करै छी। हेलो-हेलो ओर हँ ओतऽ गेल छी। भवानीपुर हँ चाय पी लौ।
हँ हम पिलियै चाय छै। अहाँ पिलौ?
ह हम चाय पीलौ।
उ उ और सब और सब ठीक आहाँ भवानीपुर गेल छी।
और सब ठीक हैय।
कहलौ आहाँ भवानीपुर गेल छियै?
हँ हँ हँ।
हूँ। हेलो।
हँ गेल छी। गेल छी भवानीपुर।
नैय उगना महादेव के
हम तऽ हम तऽ बहुत बेर गेल छी। हम नैय।
त हमहुँ बहुत बेर एक बेर गेल छेलै। अथ मे अच्छा।
हँ हँ हमरा तऽ नानियो गाम अैय। गामरे भवानीपुर लए गंगापुर आ सासुरो अैय। मे मेघोल सासुर से एना कमे गेल छी। दुआये बेर गेल छी। लेकिन आबै छेलौ। नानी गाम त जाय छेलौ।
हँ।
ओतय से नानी गाम से जे विदा होय छेलियै। हाथ में फूल ल के शिावाय, ॐ नम शिवाय, ॐ नमः शिवाय ओय रास्ता में एकटा चतुर चरण के पोखैर आबै। ओहोठ महादेव देव छथिन। की, हॅ ओतौ रास्ता मे भोला बाबा के मंदिर छैनि। पार्वती छथिन। ओतय लोक पहिले पूजा करै छै। तकर बाद आबै छै। तऽ मान्यता छै। कहाँ दैइन जो दू भाईन छलैय। ओकर छै। आ ओ। पोखरि एगो- एगो भई के मतलब पोखरि खुना गेले। आ दोसर भई जे रहे ना ओकरा मतलब कहलकै कि अगर सत्य के अथी छै। तऽ आठ बजे राइत तक ओ कहाॅ दनि सूर्य भगवान के सप। पद द देलकैय कहलकै। जे जाबे तक हमर। पोखरि पूरा नहि खुनैत। ताबे तक भगवान अहाँ डूमि नहि सकै छी। पहिले सँ। किता छलै। न त ओ जाठ बन। जे राति तक ओ पोखरि मे मतलब खुनाइत रहले आठ बजे। नै हमर सब के नानी सब इ कहानी बत।
याहु हुं
ओयैक न पहिले लोकके कोनो काज प्रयोजन होइ छलैएा। कि किछु होइत छलैए। तऽ पोखरि लग जाइ छलैया। आब जेना कि काइल अहाॅ एतह कुमरम अइ तऽ बर्तन के काज हैत। भोज भात लय तऽ आइ जााकऽ हऽम पान सुपारी नोत जाकऽ दऽ अइय। कहियौ जे हमरा अहाँ बर्तन देब तऽ भोर भने सबटा झलकैत बर्त। तनव दासी घाट पर राखल रहै छेलइ। आ तहन कहाँ दैन लोक लऽ गेल। अपन काज प्रयोजन केयलक फेर ओकरा बढ़िआँ सँ साफ कऽ कऽ फेर आबि। कऽ धऽ गेल। राति मे साँझ मे फेर धऽ गेल। भोर भने जाइ छलै। फेरो सभटा बर्तन अथी भऽ जाइ छै। बिला जाइ छलैय। पंचे ल जाइ छलखिन हैं। भगवान ओ ओय मा का ओ आ ठीक छैलेय। आनाहिते एक बेर की भेले। कहाँ देनौ कहियो। चोरी क लेलके चोरी कर लेलके। तकर बाद स मंगैत मंगैत कतबो। पूजा पाठ होले तहिया स बर्तन त नहि छै। कि ओटा करच कि छोलनि। किछु चोरी क क राइख लि ओ महादेव के बहुत महानता छै। शिवराइत दिनक क ओइमे स न एकटा नाग निकले छै। पार्वती के मंन्दिर सॅ? एकटा नागिन निकलै छलैए। महादेवक मंन्दिर सँ। दुन्नू जोर खेलाइत छलै। ओ हमहुूँ सब देखने छी। हमरा सबके याद अछि। मतलब बच्चा छलियै। तऽ नानी गाम सॅ आबै छी।
एते महत्व अछि। तकर बाद ओ चह। अखनो छै। चतुर चरण पोखरि पर बहुत विशाल मंदिर छै। बहुत बड़का मंदिर छै। नहि भवानीपुर अय तेनाहिते पोखैरो छै। बहुत बड़का कतय सँ‌ बड़। ओतऽ तक पोखरि छै। चतुरचरण पोखरि कहल जाइ छै। अ खो खैरय। बुझलिया बहुत माछ छै। महादेव बहुत सह जोड़ छै। बहुत नीक आथी छै। स्थान छै। तकर बाद हुन ओहि महादेव के पूजा कऽ कऽ। तखन हम भवानीपुर महादेव जाइ छी। उगना महादेव के पुजा करै लए। हम सब जाय छी। हुं- हुं एनामस सबर भु बहुत बढ़ि गेल छै। नानी ओहि रास्ता मे पड़ै छै। ओतैय पूजा कऽ क तखन जाइ छम मतलब भवानीपुर के छैये। पहिले कहे जाय जे उग्रनाथ महादेव ओ भगवान के जेठ महादेव जेठ भए छथिन। ओतह ताहि दुआरे हँ ओ अपने आ कहाँ देन ओहो महादेव अपने आप निकलल छथिन।
ह ओतऽ उगना महादेव अपने अथी प्रकट भेल छथिन। गंगा ज छटा से निकालै छथिन। जल हँ-हँ-हँ सेवा करय ल आय छलखिन ने।
विद्यापतििके तऽ छै। ने विद्यापत के समाधि बनल जे छै। ने ओते उना
उगना उगना होल्ड परढ़ होनी सेछ ने विद्यापतििक?
ह ओहि हुनके नामसँ उगना होॉल्ट बनल छै।
हुं, हुं, हुं
हमे सबके तऽ 'नानियो गाम होते है। सासुरो उमरे बहुत
हूँ
एके एरिया मे पड़ि गेल न सासुर सब तऽ'नहि नानी ग हम सब बहुते आयल छी। ओते नानी गाम जय परर जाइ, जाइ छल त बरब जा पेरे पेरे सब आ, जा
ह त महादेव जी मतलब जल जे अथिी केने रहथिन गंगा जे निकालने रहथिन से कतऽ'निकालने छलथिन?
ओ जे कुं्ड जे छै।
हँ कुं्ड छैमे जकर अथी जल चढ़ै छै।
जल चढ़े छनि महादेव के हं तऽ'ओ वएह कुण्ड। ने ओते महादेव जलनी करल हू।
त पहिल सत्य छलैया। आब अहाँ
पहिले सत्य छलैएा। मतलब एहन एहन मतलब क सत अथी छै क जगह महादेव एहन छथिन जे सतता पर छै अपना मि मिथिला मे बहुत जगह ऐंन महादेव
हुं अई मे उगना माद ब प्रसिद्ध छथि। तऽ' पूरा भारत मत मतलब बुझाय उगना महादेव बड़ प्रसिद्ध छै।
बहुत प्रसिद्ध छथिन। ओ तऽ'विद्यापति के अथी सब विद्यापति कवि छलखिन। उनकर अथी सब बहुत प्रसिद्ध छै बहुत जादा हँ।
खुश छलखिन ओएह दुआरे नौकर बइंग
उगना आबै छलखिन ने विद्यापति मैथिली। ताहि दुआरे उगना मतलब
हँ हुनकर तऽ' कते, ह, कते साहित्य सभ नीक रहैत छल। अन्यो ने भक्त हुनका स के भक्त भेबेे हुनकर एते भक्ति छलनि ने जे। भक्त से विभोर भऽ'केऽ' महादेव हुनकर ऋण चुकाबय के लेल हुनका ओता नौकर बनि कर ऐलखिन। त तते ओ भक्ति कऽ'चुकल छलखिन। हे जे महादेव कहलखिन बाप रे ई तऽ'आब हमरासँ ऊपर भऽ'गेल अगर हम ऋण केना चुकब ओ एहनन भक्त छलखिनँ। विद्यापति तहन ने ओ नौकर बनि कऽ' एलखिन विद्यापति के तऽ' अथी करै छै बुझियौ जे कत विद्यापति के गाँव बिस्फी मे छै। आ कतहु ओ जे उगना महादेव जे छथिन ओ निर्जन ज्ंगलमे छलखिन। पहिले तऽ' जगल छलै हँ ओते जााक क, ओ अथी भेलखिन ओते प्रगट भेलखिन। ओ निर्जन जंगल छलै। आब ओ त पर सिद्ध मंदिर भए गेल ‌ओतऽ'मतलब हर चीज मे आबै छै। आ कतहु कहि दियौ जे उगना महादेव जे छथिन उगनाथ महादेव।
हँ। छथिन जकरा सबके महादेव पूरा करै छथिन तकरा लेल बहुत सहजोर छथिन।
हम सब तऽ'बहुत बेर गेल छी।
फिल्मो निकलल छै ने उगना महादेव पर फिल्म निकलल छलैयै। हं महादेव
आर ओ महादेव देखै छियै अथी
की
हँ महादेव के जे फूटल छैन अथी फुइट गेल छैन ने हुनका
केना फुइट गेल छैन?
नैय ओ तऽ ओ महादेव बाबाधामबला महादेव के जे एकटा पहिले ब्राह्मण सब के एत्ते सत्यता रहै छेलै जे भगवानो के श्राप हँ बहा बाबा धाम के महादेव के बज्र खसल छै माथा
ई बाबा तऽ बड़ सुन्दर छथिन ई बाबा तऽ मतलब मन्दिर
हूँ अैय बेर तऽ हम एलौहु तऽ गाम प हं अन्दर में छथिन ओ मन्दिर नीचा मे।
हूं अन्दर में छथिन आ बहुते नीचा छैन हुनकर मन्दिर।
बहुत नीचाँ सिढ़ी से अहां नीचाँ जाउ। आ ओहो मे तैयो- तैयो मे निच चाँ छथिन तहियोमे नीचाँ भऽ कऽ अहाँ झुइक कऽ पूजा करू। अथी कऽ कऽ पूजा करू ई नै जे महादेव सामना सामनी छैथ झुकि कऽ पूजा होय छैय। अइ बेेर बढ़िआँ महादेव के हंसोथि कऽ बढ़िआँ पूजा केल
कहलियैन महादेवके कष्ट हटा दिय आब हटेता महादेव तहन ना।
हूँ
और सब
और सब। बढ़िया
हँ और सब ठीक ठीक छैय बैस बैसु चाची।